ओफ।
हेलो। हेलो बढ़ियां छै अपन कही।
की हाल।
बढ़ियां छै, अपन कही? ठीक छी।
ह हमहुँ ठीके छियौ, आरो कही
ठीक छौ। की रहल छी?
एखोन नै किछो करै छियौ, ओहिना बैठल छियौ, खाना पीना बनलो।
नाय बनलौ यऽ आब जाइ छियौ बन नेबो। देखै छियै सब की खेतै तऽ उएह बनबै। तू बनेलही। आँय। तोहर नै बनलौउ। अ।